ह
हलो
हां सखी प्रणाम करैय छियै की हाल चाल ओ आओर सब सब बढ़िआं बात सबकुछु ठीक नीक छैइ कहत रहियै ने सखी
कहू
अपने के मधुबनी साड़ी के बारेमे सुनली है की
हां
अच्छा बड्डी सुन्दर होइ छै ना
बड़ी सुन्दर हां
हँ ओकरमे कैसन कैसन कला होखै छै तनी
मतलब मधुबनी साड़ी मिथिला लायक एकटा खास पासान छै
हँ हँ
एकरा मतब मिथिला पेन्टिंग बला साड़ी सेहो कहै छै
हँ हँ
खासियत की छै कि ई साड़ी पर ह हाथ से मधुबनी चित्रकला बनाल जाय
हँ हँ ठीके कहै छियै आ क
एहिमे गाछ वृक्ष माछ मोर सूर्य चन्द्रमा राधा कृष्ण राम सीता
हँ हँ सब बनल रहै छै हँ
आ केहन बनै छै पहिने सूती या सिल्क के साड़ी लेल जाइ छै
हँ हँ
फेर नीब तीली या माचिस के सीख प्राकृतिक रंग द्वारा डिजाइन बनल जाइ छै
डिजाइन करल जाइ छै ठीके कहै छीयै अहाँके
से रंग लेल हल्दी नील गाजर बेलपत्रके रस संभव उपयोग होइ छै
अच्छा अच्छा तब तऽ बड्डी जानकारी दे देलू हमरा हमरा तऽ पते न छै ई सब ई सब होइ
जानै छ मिथिलामे बियाह दान उपनयन मधुश्रावणी तीज त्यौहारमे महि पहिले सभ ई साड़ी पहिनै छै
हँ सब कोइ इहे साड़ी मिथिला मे पहिने छै पछे बिआ हुआ हमे
मने हर घरमे मधुबनी साड़ी पहिनाइ शुभ मानल जाइ छै
हँ
मने ई साड़ी सिर्फ कपड़ा नहि मिथिलाके संस्कृति आ स शक्तिके प्रतीक छै
हँ हँ मिथिलाके संस्कृति के ई करै छै प्रभावित करै छै ई साड़ी बताबै छै कि मिथिलामे की की प्रकार के होवै छै
ग्राम में ई साड़ी बनत छै और आहि कली दिल्ली मुंम्बई पटना के बड़का मॉल मे सेहो भेट जाइत छै
आ सूतियो मे बहुत सुन्दर सुन्दर सुन्दर होइ छै हँ बड्डी बड्डी दाम के होइ छै ई वला साड़ी अरे आजकल के जमाना मे कहाँ को इतना पहिने छै हमलोग मिथिला ही देने इतना ई सब साड़ी पहिने छी मधु बनीवाल तऽ आ दिन तऽ ओतना नहि पहनेै छै कु सूती पहिने छै सिन्थेटिक पहने छै ई सब
ह्म मधुबनी साड़ी के दाम जे होइ छै न ओकर काम पर निर्भर करै छै
काम होइ छै ओ से ही दाम भी होइ छै
ह्म
और की खाना उना खलियै
अभी दुपहरमे बनाय छियै चावल कढी
ओ त चाह पानी भऽ गेल की
हँ
ओ आर अपनेके कार्यके काम भेटैत छै की
हँ
अच्छा की करे पड़ै छै ओकरामे
एक मतलब कार्य एकटा एक एप जे बहुत लोकके भेठाइ छै
हँ बहुत लोग जुड़ल छै एकरा मे
ह ओहोमे हमरो इनकम जुड़ैय छै
हँ दू चार रुपआ हो जाइ छै तऽ आर्थिक स्थिति मे मदद हो जाइ छै ने इतना महँंगाई के जमानामे कहाँ ई हेतै
ह्म
अहाँके घरोमे क ओकरो बिआाह दान छै की
हँ हँ हमरो बहिन के शादी है ओहि मे सोचे छियै ने कि सब तरह के तो साड़ी देबे करते सब हम मधुबने साड़ी ओकरा दे दे देबै कितनी अच्छा लगता है हँ शादी बियाह मे तनी अच्छा दिखतै मोर उर बनल रहतै ने देवी देवता बनल रहहिते तो ओकरो आशीर्वादो मिलतेै आ देखे में भी सुन्दरो लगतै की
ह्म हू लड़का की करै छै
लड़का ई सरकारी प्राइवेटे नौकरी करैय छै अपना दुकानदारी है लड़का के
ह तऽ तखन तऽ टुनू परिवारके खूब खुशी होइ छै
हँ हँ दुनू परिवार मे बड्डी खुशी होइ छै उहे लेल सोचिय क मधुबनीी साड़ी हँ हँ सब साड़ी उड़ी सब किना उना गेल छै लड़को के कपड़ा उपड़ा किना गेल छै
ह मिथिला के बियाह मे
हँ हँ खूब अच्छा लगै छै हँ खूब डान्स उंस होक छै गीत उत होइ छै हमरा हमरा आर के मिथिला के गीतो बड़े नीक नीक होइ छै एकदम
ह अहाँके गीत बिना तो कोजगारा अधूरा रहै छै
हँ ठीके कहै छीय अहाँके
भोजमे दही चूड़ा तरुआ सभ भेटाइत छै
हँ हँ सबकुछ मिलै छै अच्छा लगै छै दही चूड़ा अभी गर्मी के दिन मे खाला दही चूड़ा एकदम आराम मिलैत छै
हूँ पहिनेके बढ़िआँ बढ़िआँ साड़ी आ बियाह निपटाइ दियै
हँ हँ आ जानै छियै सकी मधुबनी साड़ी नय राज जनकके पुत्री सीत तजी इहे साड़ी पहिनक के बिआह कयलखिन
अच्छा
एही से आओर ई जादा प्रसिद्ध हो जाइ छै
हुं आउ मधीबनि स सारीमे जे दूरा दुहरा माछ या बाँस के कोहरा बनल छै न ओ दुःख सुख समृद्धि अ प्रेम के प्र
हँ हँ बहुत सुन्दर सु सुंन्दर डिजाइनी सब बनल रहल छै ओकरा मे
हुं साड़ी एहिे होयके चाही ताकि उसमे संस्कृति ती स्त्री के शख्त
हँ लौके के चाही ठीके कही हँ हँ आजकल सिल्क साड़ी मे साडिमे सल हीरा स्टोन उस्टोन खाली जरल रहै छै खाली पुराना जमाना के कहाँ अइस हँ हँ मैहरून ई सब पीला ई सब बड़ी सुन्दर अपना बड़ी सुन्दर लगै छै ई सब देख
हुं आ माचिसके सीख से जे प्राकृतिक रंग द्वारा डी जाइन बनल छै ने ओ आऔर नीक लगै छै
कैसे कैसे बनाबे छियै सोचे तो हमलोग तो माचिस खाली जलाबे छियै अगरबत्ती अइ तऽ माचिसके डंटी से कलाकारी होइ छै
हुं हुं मिथिला मे बियाह दानमे खूब चलै छै ई साड़ी ऐसे त तीज त्यौहारमे भी महिला सब ई साड़ी पहिनेै छै लेकिन नओ कनिय के एकोहर बारमे घरमे मधुबनी साड़ी पहिराक के शुभ मानल जाइत
हँ हँ इहे सारी शुभ होइ छै
ह्मँ
एने आउ आउ कनी अहाँके कलियै कि नहि हँ हँ राधा कृष्ण सब बनल छै
हुं
अपनेके किनलहुँ कि नहि मधुबनी साड़ी एक
हँ छै की बिहार से स्पेशल खरीद लेबै ह सुन्दर सुन्दर साड़ी दू रङ्गके नीला आ पीला ई दू रंग
ओ कितना टाका में खरीदलियै सस्ता मे कि महँंगा मे
नहि महगा पड़ै छै पच्चीस लगै छै हमरमे
ओ
ह लेकिन ओहोमे सूर्य चन्द्रमा छै
अच्छा ओ हमो खरीदलियए है तो ओकरा मे मोर बनल छै पूरा मे मोर के डिजाइन होइ छै घर होइ छै ओकरा मे हँ बच्चल लोक की करै छै अभी
बच्च सभ बाहर खेलैत छै
ह अभी गर्मी छुट्टी नहि खतम भेल क बच्चा लोगके बच्चा लोग बहुत शोर करे छै हमरो बच्चा लोग काम नहि करे देबे छै कोइ दिक्कत नहि है बच्चा लोग पहिले बाद मे काम छै ठीक छै सखी हम रखै छियै फिर करब टाइम मिलतऽ ठीक